हलो हँ की हाल चाल छैय।
खूब नीक छैय अहाँ सभ ठीक ठाक?
हँ हमुहू सब
अहाँ सब ठीक ठाक छियै?
हँ हमहूँ सभ ठीक ठाक छियै।
पाहुन वरक सभसँ एआइ पाहुन परक आयल छलेहाँ
हँ ए आइ हमरा सब ओते आई बहुत रास पाहुन फरक सब आयल छलथि मम्मी ओते दियर यरआयल छले। हमर मम्मियोत दियादनी आयल छलैथ।
हँ हमरा ओतय आयल छ पाहुन सभ ममियो यर छलाह। आ धियापुता हुनकर एकटा बेटा सेहो छलनि ह तकर बादसँ मसियोत दिअर आयल छलाह हे।
सभ अपन आयल छलखिन ह एतय। पिसियाके भेँट करय ल पिसियो पिसिया साँसके भेँट केलखिन हमरोसभकेँ भेँट कयेलथि बड नीक लगलै त गप्प सब भेलै सब रंगके।
फेर पानि पियाइ भेलै सभचीज भेलै ओहोसभ जाए गेली हे एखन।
ओ रूक जता गाममे कि नहि जाइ जता?
नहि ओसभ दू दिन छथि गाममे आ तकर बाद ओसभ चलि जेताह। गर्मी छुट्टीमे आयल छलय हँ गर्मी छुट्टीमे आयल छलथि हेँ।
हँ हँ एखन त आम तामके समय छियै। एहिमे लोकसभ गाम अबै छैय।
हँ से सभ रहै छैय कने बूढ़ पुरान सभसँ भेँट घाँट भ जाइत छैय। सभके हुनको सब के माय बाप बूढ़ भऽ गेल छथिन तऽ कने समय समयपर आबि आबि कऽ देख लै छथिन।
छैहे कि एकटा गप ओनाओ छैय। सर सम्बन्धिक नीको बड़ लगै छैय। अबैत जाइत रहलहुँ तऽ कनि जे छैय से भेँट घाट भेल कनि मोनो लागल। सभ तरहे
छैहे आ बूढ़ पुरानके स्नेह भेटैत छैय लोककेँ। अलग अलग तऽ बड्ड नीक लगै छैय।
सभ सम्बन्धिक अपन मोल छैय।
छैहे सासुरमे सास ससुर सुरके अलगे मोल छैय साउससँ जे स्नेह लोककेँ भेटै छैयू ओ अलगे रहैत छैय ससुरस भेटैत छै सेहो अलगे रहैत छैय अपन एकटा अलगे छैय ओकर सभके महत्व
आ दादा दादी के आबेस तऽ खैर सभठाम जे छै से मोन रखयवला होइत आ अहाँके जे बाबा छलए मोन छथि?
हँ हमरो हमरो बाबा छेलैहे बड्ड नीक छला बेस वयस्के भऽ गेल छलैहे। नब्बे पञ्चानबे वर्षके हँ स्वतन्ता
स्वतन्त्रता सेनानी छलै है
हँ किछु
कहै छलखिन अपन पूर्ण एहिवला गप ने जे हम जे स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेलियै। तऽ ओहिठाम जे छैय से रेलवे लाइन रोकलियै ओहिठाम जे छैय से लाइन टूटलै।
पाथरसँ झगड़ हँ ईटा पाथरसँ झगड़ा केलखिन ओहिसँ तऽ माड़ा पिटी सेहो भेल लहै सेहो सब में बाबा हमर छला ओहिमे आ ह ह्म आ बाबाके हमर अथियो जे भेलनि दुनिआँ सँ गेबो केलनि मृत्यु जे हमर बाबाके भेलनि तऽ सभ पुलिस सब आयल छलनि हुनका सबके सलामी देल गेलनि बाबा के तिरंगा मे लपेट कऽ हमर बाबा के
से अथि पड़लनि संस्कार पड़लनि सभ आयल छलखिन हेँ पुलिस दरोगा सब आयल छलै बाबा
आ अहाँसभके हुनकर आवेशसभ तऽ सभटा मोनपर हैत ओ किछ किछ के आवेश कखनो पाइ कखनो खायवला
हँ हमर बाबाके बेसी पाइ लऽ कऽ बाबा हमर आवेश नहि करैत छलखिन किन ओ सभके हाल फिलहाल जाइत बाबा हमर खतम भेलाह है तहिया तक हमर बाबा बाबा दुइओ रुपैआके हमरासके दुर्गा पूजाके सनेेश दै छलथि हँ
हँ
एतेक बढ़ल गेलैयै महग तहन ओ हुनकर पाँच रुपैया पर आइल छलन है बाबा हमर जहन अं अं जा जाय के बेर हमर बाबा के जखन भेलनि हे एक दू म महिना पहिने हमर बाबा पचटखी बनेल कि ओकरा जे पाँच रुपैय कऽ सनेश‌ देए छलेथ एतऽ दुर्गा पूजा में हमर बाबा दुर्गा पूजा होइ छलै कृष्णष्टमी होइ छलै एहि सभमे हमरा सभके मेला देखै लए पाँच रुपैआ के भेटै छलै सभ के
व्यंजन हुनकर सभक वएह हवस मोन पारैवला छै अपना सबके पाइ कौड़ी तऽ अपना तऽ खूब पइब लेब मुदा
ओ आवेश नहि भेट सकै हँ हँ बड़ मूल छै ओ तऽ भेट जायत सएक सए हजार क हजार लेकिन ओ प्रेम जे भेटैत छलै हुनकर पाइमे में से अखन लोग दूओ सौ कोई द दै छै तऽ ओ ओ प्रेम नहि बुझाइया जे एहि पाइ मे छै से
तऽ एक बेेर अहाँके दाय सँ हमरो भेँट भेल अछि जहिना बाबा बड़ आवेश कने छथि तहिना अहाँ के दाइओ बड़ आवेश केने छैथ ओ जे से हमरा रुकि जइयो आइ नहिये टा जइयो हमर जेठ के कहल लोक नहि टारै छै ई सब तते कहलनि जे हमरो ओहि दिन हुनका लग रुकि जाय पड़ल रहे बड़ आवेश अपना तऽ किछु करै जौगरक नै छलखिन करै जौक रख तऽ किछु नहि लेकिन बाजि कऽ जे छैय से बड़ आवेश करै छलखिन हँ सभकेँ कहै छलखिन ई दिओन ओ धि्यान
पहिका लोक छलखिन हँ तऽ आरो हुनकर आवेशो करयके एकटा अलगे छलनि हेँ जे हँ ओ भाव आब नहि भेटैत छै आब ओतेक नहि हुनका सभके स्नेहे एकटा अलग छलनि बूढ़ पुरान के एकटा स्नेहे अलग होइत छै आ सभ के अलग अलग बाँटल रहै छै ने सभ सम्बन्धीे के सभ रंग के रहैत बड़ नीक लगै छै ओ स्नेह सासुर में अलगे छै दियादनी के अलगे दियर के अलगे प्रेम
तऽ साउस के अलगे ससुर के अलगे सब सम्बन्धिक अलग अलग प्रेम भेटै छै ने लोक के
अहिना हमर बाबू जी छलाह हुनका रहै छलनि हे जे जहिया हुनका पाइ भेट छलेन हँ मास महक पेंशन वा दरमाहा के समयमे दरमाहा तऽ ओहि बेरमे जे छै से ओसभकेँ पाँच टाका दस टका लऽ के कहै छलखिन एक बेर बजे बजबथी फेर दस मिनट बाद बजब छैथ तक फेर एक बेर त सबके तक ताक केऽ तक ताक कऽ जे छैय से दै छलखिन हेँ।
आ से आनो लोक आनो अङ्गना के लोकसभ जे अबैत छलखिन हेँ पुतहु सभ तऽ हुनको सभकेँ दै छलखिन हे ई नहि होइत छलनि कि अपने पुतहु सभ के दऽ देबनि से नहि आनो अनो अंगगना सब के जे दोसरो दोसरो सब जे एली हुनको सब के भेटे छलनि हँ सनेेश आ ओहो सब बड प्रसन्नतासँ ओ सनेेश लैत छलथि हे।
अवश्य की आब तऽ ओ ओ भावे ने भेटे छैय ओ भाव भेटते ते अवश्य बड नीक लगते। तऽ की आब लोक आवेश बेसी पैए के बुस्त से कऽ लै छैय। खर्च में जे छैय से पाँच सए हजार रुपैआ लगा लैत मुदा ओ आवेश ओ मोनक आवेश नहि भेटैत छैय आ उएह लेलए सुन लगैत छैय।
हमरा मौन पड़ैए जखन हम आयल रहौ विवाह करा कऽ एतय तखन हमरा ओ अहाँ के बाबूजी हमरा भरि दिन मे चारि बेर के मुंह देखे छलैथ हे दस रुपआ ग्यारह ग्यारह रुपैआ एकैस रुपैआ एना एना कऽ कऽ हमरा मुँह देखाइ दैखाइ छलथि हँ। आ मुह उघारि उघार कऽ कनि देखा दि तऽ हुनकर मुँह कनि हुनकर मुँह देखा दिअ तऽ बच्चा सबके कहैत रहै छथिन कनि कनिआ कऽ मुँह देखा दिए तऽ दस कोनो बेड़ ग्यारह रुप रुपैआ कोनो बेर दस रुपैआ कोनो बेर उ पचासो रुपैआ दऽ दै छलथि हे। एना एना कऽ कऽ भरि दिन मे चारि बेर पाच बेर कऽ कऽ हमर मुँह देखै छलथि ह ओसब दुलार ओसब स्नेह लोकके मोने टा पड़ैई छैय सेह
आ साउसोके सम्बन्ध जे छियै ने कहैमे बड़ कड़गर लगैत छैय लेकिन बादमे बुझैइ छैय। जे बड़ा आवेस करैइवला सम्बन्ध रहैइ छैयओ लोग जे छैय से बुझैइ छैय एकटा अधिकार होइ छैय एकटा उ आवेश एकटा अपनापन सेहो रहैइ छैय ओ कने कड़गर तऽ होइ छैय इ सब संबध मुदा तैयो ओहो मे एकटा प्रेम रहि
ओ प्रेम अलगे छैय हां आ ओइ बिना नीको नई लगैत रहै छैय। ओ घर के एकटा गार्जियन रूप
हँअ् हँअ् पैघ भेलासँ पैघ होइके मौगीमें मौगीके एहसास वैह संबंध करबै छै तखेन न तइ संगे संगे ननैद हो जाय सेहो जे छैइ से बड़ा आवेश वला छैइ डियर भौज सेहो बड़ा आवेश बला संबंध छी ओहे में हंसनाई बजनाई
नई रहतै तऽ ओ नई न नीक लगतै हँ छैहे ओ तऽ एक ठाम लोक जहने चारि चारि टा लोक रहलै तऽ ओ कने मने होइते रहै छैइ लोक के ओकर तऽ खैर कोनो हँअ् हँअ् हँअ् ओ नई रहतै ओ तऽ तहन मोन केना लगतै?
केना मोन लगतै एकदम ठीके कहलहुँ।
सैह छैय। नैहरके अलग सुख रहैइ छैय सासुरके अलग सुख रहैत छैय सबके आ सबटा सुख एकदम हूंअ् छैय आ भगवान सभटा सुखसभ मौगीके देथुन से कहबनि मौगियोके भेटनि पुरुषो सबके भेटनि। सबके अपन अपन अलग सम्बन्ध बाँटल छनि। बच्चो सबके नाना नानी दादा दादी सब रहैय बच्चो सब के भेटैइ नन हूं बच्चो सबके नाना नानीके सुख एकटा अलगे भेटैइ छैय।
दादा दादीके सुख एकटा अलगे भेटै छैय।
ई तऽ छैहे आ तकर बाद हमरा मोन पड़ै छथि हमर एकटा पीसा छलाह ओ पीसा जे अबैइ छलाह कहियो अबितथि अपना सङ्गे एकटा के एम्प्रो बिस्कुट अनितथि हुनका कांख तर में एकटा करिक्का बैग रहै छलनि ओहो सरकारी विभागमे उच्च पदपर छलाह।
हँअ
ओ अबे छलाह काख तर से ओ बैग निकालतैथ एकटा के एम्प्रो बिस्कुट हमरा सबके धिया पुता सबके दैइ छलखिन ह सभ धिया पुता के अङ्गनोवला आ कोइ आनो रहलैइ तऽ अनको पता नई कतयसँ हुनका लंग कते अन्दाज रहै छलनि रहै
ओहो में एकटा अजबे स्वाद रहैइ छलैय
हँ हँ हँ हमसभ तकैत रहै छलहुँ जे पीसा एयला ह तऽ एम्परो भेटबे करत
ओहोऽ त हँ ओहो में एकटा अजबे स्वाद रहै छैइ छलैया जे भेटत हँअ्
तहिना हम सासुर जाइ छी तऽ सासुर गेलापर हमर ससुर महाराज जे रहैइ छलाह आब तऽ नहि रहलाह ओ जे रहैइ छलाह तऽ ओ दुआरिपर बाट तकैत बैसल रहतैथ दू घंटा बेसी देरी भऽ गेलन एक घंटा बेसी देरी भऽ गेलनि जहन पहुँचतौँ तऽ अहलाद क स्वागत करितथि मोनमे चिन्ता प साफे देखइत रहे छलनि कोनो माछ बाली के रोक के माछ पहिने अना लेने रहै छला आवैस हुनका एकदम देखैत रहै छलैन हुनका मूँहपर सँ आ तखन जे छै से कहि थैत एते देरी किए भेलौ कोन बात केलौ केना केलौ किया एतेक काल लागल ई सबटा‌ ओ पुछतैथ आधा आधा घण्टा पन्द्रह मिनट ओ से कहितैथ तकर बाद जे छै से कहितैथ चाचा आ अङ्गना जाउ तो अङ्गनामे जे छै से आवेशेसँ जे छै से चाहताह बनल रहै कनि छै सभ पीलौथ ओ गप आब तोऽ ओ चलि गेला देखु ओ अखनो मोन पड़ै छैथ बड नीक लोक छलखिन हँ तहिना आबैसँ हुनका मोनमे भरल रहै छलैन है
हुनकर मूँहेसँ आँखिएसँ बुझा जाइ छलैन हेँ आवेश
अखनो सासुर बाँचल अछि हमर साासु छैथ तै आ ओहुनको लग जाइ छै छि काखनो न तीमन छ अचार संघे जे छै खेनाइ खुबते छैथ आब अपने से नीक से सुझैय नहि छैन लेकिन अपने से भानस लगबैसथि कखनो जारन वाला समय सँ सोहो रहै छै तऽ जारैन काठी लऽ कऽ आ कखनो जे छै से गैसो रहलैन तऽ तहुपर तीन तीन घण्टा चाइर चाइर घण्टा बैस कऽ ओ भानस भात करै छथिन कतौऽ से कोनो ब्च बच्चाके ताइक कऽ मधुुर मङ्गौलौ कखनहु बीचमे पि पियइ करलहुँ कखहु भजा भुजी बनौलहुँ मोन कए तरहक आवेशसब करैत रहैत छथिन आब ओहिठाम रहै छी तऽ बुझै छी जे जेना कोनो बड़ पैघ लोक छिके